अहां के ठीक ऐछ अपन कहियौ?
ठीक यै बढ़ियां आइ तऽ संडे छलै आय तऽ खूब सुतल
सुतलौ हें नौ बजे उठलौ हें चाय-ताय पी कऽ पड़ले छी। हां-हां खाना-उना बनेलौ।
औ और बौआ के तबियत ठीक भेलै?
हां आराम छै तबियत, सर्दी छै। कनी बाकी बुखार ठीक छै एखैन।
औ।
गर्मी त तै छै नै और की कहै छै काएल ई खेलो लेलकै हें कनि ग्राउंड मे स्कुल मे।
गरमी तऽ गरमीए छै।
धूप-उप लाएग गेल हेतै ए के वजह से बुखार आएब गेलै, सरद-गरम भऽ गेलै।
हू।
और तहन चाय-पानी भऽ गेलै।
हां चाय पानी तऽ भऽ गेलै, अहाँके बैन गेल खाना-पीना।
हां हमर खाना बैन गेलै। बैन गेल छै भेलै यै नै।
हम्मे कहाँ ब नले यै अखैन आब बनेबै।
त अहां उठबे केलिए नाउ बजे हम्हूँ सब ओना आय लेट उठलिए, आय कै बजे छलै साढ़े सात बजे उठलिए। उहो हां आय भोरे-भोरे बजरंग बली दर्शन द देलकै हें। तै दुआरे कनी जल्दी उठ गेलौ कनी और लेट भोरे-भोरे आएब गेल छलखिन्ह यै, नै अबै छलखिन्ह। आय आएब क तहन तऽ अहाँके घेरा खेलखिन्ह हें, बैगन खेलखिन्ह हें। परसादी सब रहै छै, लड्डू सब से सब एकदम भोग लगेलखिन्ह आराम से बैस क हां-हां-हां। एकदम बैस कै एकदम छिड़िया-तिड़िया क द तै के बाद फेर ओ देखलखिन्ह हें, उहै पर हम्हुॅं सब उठ गेलियै। देखलियै आ सीढ़ी पर बैस कै आराम से तैयो खाएत एकोरती डर नै। आ बउवो सब देखलकै हें ओहो सब फुरफुरा क उठल देखा लेल। जेहना कि एक बेर ओ एना कै हें केलखिन्ह मतलब मारऽ के तेना कऽ मुँह बेलकै जे सब भगलै लत्ते-पत्ते
हू हू हूँ हूँ
हुं सैह भेलै यै आइ भोरे-भोरे बजरंग बली के दर्शन भऽ गेल।
हां बहुत दि नीक भेल हें।
ह अपन भोग लगा कऽ गेलखिन हे।
अच्छा। आओर की सब खाना बनले ये।
खानाय बनलै हे भात साग सागके झोर। आओर आलू के चटनी आओर भिंडी के भुजिया आओर चरौरी।
अ
अ
बड नीक खाना बनल हन हमरा सबके तऽ साग बहुत। कमे मिलैये खायके ले।
अच्छा ओतय एक मुट्ठी के बनायल भेटैत छैय।
हँ मुुठियो मिलत ओहोमे अहाँके एक हाथके ओहिमे डाँटे रहत।
डाटे रहै छैय हँ ओ दू चारि टा मुट्ठी लेबै तखने कहुना कऽ हेतै।
हँ।
हँ।
तऽ आर ए सी अथिए मे ठण्ढी महीनामे कनि मनि बथुआ तथुआ कऽ मिलत साग
अच्छा।
एखन के समयमे कहाँ खाली पालक टा मिलै छैय।
ह गरमी छैय तऽ पालके खाउ ठंडा करते। साग हमरो सबके नहि छैय बाड़ी मे ओ तऽ कहुना कऽ के बीछ के अनलियै ये बहुत दिन। भऽ गेल छले देखलियै कनी रंग बिरंगा साग छलै। कहलियै तोइड़े लै छी छोड़ब किया।
हँ।
हँ उएह तोरलियै वेह तोरलियै।
ओ हमहू रातिमे हमरो मट टन बनल छले हे रातिमे तऽ ओ बचि गेलै हे राति मे आओर सब मिलत ता आबि गेल छलखिन हे कनि खाना सब बाहरो से आ ओ बनलै तऽ कनि मनि खेलकै आ सब ओहिना बचल छैय। कनी चावल रोटी बना दै छी खा लेब।
ह सही छैय ने छैय तऽ तहन भऽ जेतै एक बेर कऽ। फेर नाश्ता मे दोसर चीज बनि जेतै।
हँ नाश्ता मे फेर बना देबै साँझ मे किछो।
आ एक जग एछे एहिमे एहिमे ढारि दिअ। ह्य्या आइन दै छी दोसरो।
केते कॉल भेल अहाँके।
सबकोई
हुनका से बात भएल हँ कि ने छोटी से।
नहि छोटी से काल्हि से बात नहि भेल हे ओ कहलैत करऽ लेल। नहि बात भेल है भोर मे कयने छलियै तऽ ऑनलाइन शायद नहि छथिन, ऑनलाइन छलखिन हँ, लागल दोसर कॉल पर, तऽ हम फेर दोसर बेर नहि केललिये।
अच्छा!
हुँ, कहलियै बादेमे करबै।
ओ केटा अखन कॉल पूरा भेल हन।
एखन हमरा लागैया पन्द्रह सोलह टा भेलै, आ दुनू तरफ के गिनाय छै की- की पता नहि?
नहि -नहि दुनू तरफ के नहि गिनाइ छै।
ओ।
हँ, एके तरफ के गिनाइ छै, दुनू तरफ के नै गिनैत।
हँ लागय पन्द्रह टा छै।
हूँ, हमरा तऽ तीने टा कॉल आब बाकी छै।
अच्छा!
स्ताइस टा कॉल पुर गेल छै।
त दइ पूरा भए जायत।
हँ। देखियौ आइ आब टाइम मिलतै त के बादे आब कतौ फोन -तोन करबे। बिज आर ब श बाल उल कट भ ने ह कटा के ऐब, फेर ओकरा सबके नहायब -धुएब, फेर झाड़ू पोछा करब। आ तबीयत नै ठीक लाइग रहल अइछ।
अच्छा!
हँ। तऽ पूजो पाठ आब नहिये करब।
अच्छा!
हँ त दुआरे, तबीयत ने ठीक लगैए।
बढ़ियाँ छै चलू।
आ नेहेने -धोनई भऽ गेलै।
नहि एखन नहि नय सुनाय छले। आब हेतै कनी देर के बाद, ते टाइम छै एक घण्टााके बाद। एखन पप्पा सब नहेलखिन है, मौसम आइ बहुत सुंन्दर है।
हूँ।
हैया दै छै, ह मौसम बहुत सुंन्दर छै। एकदम ठण्डा -ठण्डा मौसम, हवा बैह रहल छै। आ धूप नहि छै, आ सब त पहिने बात।
तहन तऽ नीक अइछ, अहाँ सबके।
हँ, धूप आय नहि अय, धूप रहे छै तऽ, और विकराल।
हँ घूप तऽ हँ बड़ा भ्यात। हमरा सबके तऽ छओ बजे मे एते धूप उगि गेलै हन आइ, से पुछू नहि।
ओ।
छ ए बजे धुप खूब उग गेलै या।
हं ओ हँ, उग तऽ जाय छेलै एतौ, आय हवा छै, और ठण्डा -ठण्डा मौसम छैय।
हूँ।
एते गर्मी रहतै तऽ मैरिेये जेतै।
हँ तऽ
पोयछ ले और सब तहन कहियो बौआ सबके नाश्ता पानी भऽ गेलै?
हँ एगो तऽ हमर उठते नैय या ओकरा छोटका बड़का के देलियै आ दूध बिस्कुट खेलक हन द बाय -बाय देलीयै या वो है या बैठ याद
हँ
आय हुनको सबके कोनो कामे नैय छैय। हँ बापरे बा हुनका एते दस बेर हुनका पापा लाड प्यार करतैन तबे उठथिन।
बढ़ियां छै छोटका छै से हँ। छोटका तऽ होइते छै बहुत अचछी।
ह हिनकर प्प पा गेलखिन हन कनी दाढ़ी सब बनबे ले गेलखिन हन हुनको टाइम नै मिलेै छैन।
हँ रैबे के बाहर सबमे तऽ लोकके रैबे के छुट्टीए होय छैय।
हँ तऽ उएह दुवारे गेलखिन ह न बौओ सब के कहलकै या चल तोरो को कटा दै छिय तऽ ई सब कोई उठबे नै केलेैआ तैयारे नै भेलेै जाय के लेल।
नीक होेयतै एके बेर सब जा कऽ अपन कटा लेैतथीन।
हँ आ फेर हुनका जाय पड़तैन आब जेथिन दुपहरे के।
आ धूप जे रहै छैय तऽ घर सँ निकलय के मोन नै करै छैय। हू
मी
आहाँके छोटी से बात भेलै?
नैय आय कहाँ भेल आय ए मैसेजो -तैसेजो नै केलखिन हन।
अच्छा आय हमरो नेै केलकै या नै तऽ आन दीन भोरे -भोरे कऽ दै छेलखिन आय नैय केलखिन हें।
हँ दू तीन बेर तऽ काल्हे भेल रहेए आय नैय भेल हँ।
अच्छा छोटी सँ काल्ह दू तीन बेर भऽ गेल हँ-हँ।
हँ दू तिन बेर उहे केने छेलखिन।
हँ हमहूँ एक बेेर और एखन आब त नै करब शाम मे या कखनो एक बेेर और कऽ लेब।
हूँ हँ कऽ लेब बात। देखियौ काॅल पूरेै के नैय छै आहाँके काॅल एक सौ अस्सी मिनट आहाँके पुरबाक चाही से छैय।
अच्छा तऽ आहाँ एखन तऽ कते मिनट पूुरले?
पता नैय कते हम नैय जोड़लियै या हँ कते मिनट पुरलेै हन। अपने पूर जेतै तऽ कऽ आहाँ करबै फोन तऽ अहूँकेँ नैय लागत फोन।
हँ से कहलकेै मधु जे ओ पुइर जेतौ। तै के बाद नैय जे- जे करतै ओकर तऽ फोन एतै। ओय पर नैय एतेै व्हट्सप्प पर एतै। आ तू दोसरके दोसरोके नैय एतै आ तूहू लगेबी त नैय तोहर कौल लगतौ।
हँ।
तन पहिल एना -एना पल्सो भ जाइ छैय। से एक गोटाके कहादन जे बीसटा छलैये बीसटा की चालीस टा भऽ गेल त बीस टा अथी क देल। से हमरा नै पता। आब हेतै तैयके बादे की होइ छैय नै होइ छैय।
पता नय देखियौ आब देखियौ कोई दू पैसाके लेल टाइम निकाइलै के ने कोनो काम करै छैय अगर एयमे कुछ जे भी कुछ आबि गेलै माइन केे चलू हजारो रुपया आबि गेलै त त आदमीके उम्मीद भ जाइ छैय एँ त और हँ बैसले रहै छैय। आ और आगे के जे काम एतेय से और आदमी लगन से करतय जे हँ चलू दू-दू पैसा आयल हन त और लगन से करब त और
आइब जेतै तहन आगाँ करैमे और मोन लगतै।
हँ आगे करमे हँ जे आरो मेहनत करत आरो आगे हैत से भ जाइ छैय।
हू।
किएकि कोइ त देखियौ फ्री बैठल रहै नय छैय किएकि सभके शादी बियाह भ गेलै सभ बाल बच्चेदार वला आदमी छैय त सभ अपन- अपन टाइमे निकलके जेना छोट टकीये छथिन हुनका डेढ़ सालके बेटी छैन।
हँ।
ओहो त डेढ़ सालके बेटी के केना मैनेज कर करेत हेथिन ओयके बाद फेर केना बात करैत हेथिन्ह।
हँ एखन छोटे छैय।
तैं ने हमरा सबके त चलु हैया कहि देलियै जे चुप रहियें त चुप छैय।
ह ह।
हल्ला नै करी हैं त चुप छैय अखनि। आ छोट बच्चा अहाँके जे छैय दू साल तीन सालके बच्चा सभ नै ने मानै छैय।
ह। ओहो।
त से भ जाइ छैय। आ देखियौ ने मधु त कहलक जे मतलब पैसा त एबे करत कोनो भी हालमे। देखियौ।
कहै छैय सबके अबै छैय त देखियौ ने आब त भए गेल अहाँके।
हँ आब तुलसियो से आय एक दिन आय बात करय छी जे हुनका त पुइर गेल छैन यैह त हुनका एलैन पैसा कि नै एलै।
ककरा।
तुलसी जे